हेलो की हाल छै
समाचार ईसभ तऽ ठीके छै अहाँके कहल जाउ
हमरो नीके छै तब खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना पीना ईसभ तऽ हो गेल
खाना पीना हमरो भ गेल छै अहाँ बताउ अहाँ के। और सभ।
आओर सभ तऽ ठीके छै।
अहाँके गर्मीमे की विचार छै की करै छी। कहीं घूमे के बीच। विचार छै कि घरेमे रहैके विचार छै।
घूमे क तऽ विचार छै सोचे तनि की ए बार। नानी के घरे घूम ली लेकिन का करी स्कुल के गर्मी के छुट्टी होला मनोरंजन ना लेकिन स्कुल मे इतना ने। होमवर्क सर इस
अच्छा ह-ह इसकुल बोले छी कॉले। तेज न बोलै के छै
कॉलज मे बहुत होमवर्क मिल छै। अहाँके होमवर्क मिलल अ कॉलेजमे।
कॉलेज के गर्मी के छुट्टी भऽ गेल छै। हम अर अभी सेमेस्टरके एग्जाम भयलक तऽ आब गर्मीके छुट्टी छै हम सोचै छी कि घरेमे। बैठि कऽ अपन खान पिियान अयसे ही करू। । कहुँ जाइके विचार तऽ हमर अभी नहि छै अहाँ बताउ अहाँके खानामे की की पसन्द छै।
खानामे तऽ हमरा उहे चावल दाल पनीर के सब्जी इहे सब नीक लागै छै अहाँ के बताओल जाउ अहााँ के खाना मे का का नीक लागै छै।
हमरो खाना हमरो खाना मे तऽ जादा हमरा नमकीने चीज नीक लाग। कहै छै भात दालि। तरुआ। ह सब्जी। इएह सभ नीक लागै छै अहाँ भात दालि नहि खाइ छी अहाँ रोटी पसन्द छै की अहाँके
हँ रोटी तऽ पसन्दे छै लेकिन अहाँके अहाँके का नीक लागै छै रोटी की भात
हमरा तऽ भ ते जात तऽ नीक लागै छै अहाँके मीट मछली ज्यादा नीक लागै छै कि खीर पूरी इएह सभ
हमरा तऽ दुनू नीक लागै छै खीरो पूरी आ मीटो मछली आब सभ तऽ दुनआ के इहे नियम बानी सभके तऽ मीटे मछली नीक लागै छै तऽ हमरो मीटे मछली नीक लागल अहाँके बताउ बताउल जाउ अहाँ मीट ई सब पसन्द बच छैे की खीर पूरी
नहि हमरा तऽ मीठ चीज तऽ कहुना नीक लागे छै हमरा ते मांछ मछली इएह सब बड्ड बढ़िया लागे छै ह हम जे सोचै छी की दू दिन हो जाइ छै तऽ हम हमरा तऽ माँछ ई सभ खायके मन करै छै अहाँके मांछ केना लागै छै अहाँके मैच पसन्द छै कि नहि
मेस तऽ हमरा पसन्द छै। हम अपन कॉलेज मे मैच बहुत खेलली
नहि हम मैच के बात नहि करै छी मांछ
ओ च्छा अहाँ ई कहे के चाहली न उ तऽ हमरा तको निक न लागे छै जब खाली से मुहे मे गर जाला
से तऽ अहाँ ठीके कहै छी हमहूँ जे खाइत छी तऽ हमरा तऽ डरे भऽ रहल छै कि कतहु जे हमरा काँट मुँहमे गड़ि तऽ फेर तऽ हमरा बड्ड परेशानी भेयल हमरा एक एक बेर क बात बताबै छी बहुत साल पहिले हम मांछ खााय रहली छोटी छोटी कांटि रहलक ओहो मे आब जे हमरा गला में गेड़ गेल ओकरा बाद तऽ दस दिन तक हम बडड़ परेशानीमे छली तब जा कऽ दबाइ उवाइ खयली तब जा कऽ अन्दर गयलक
कहानी से हमरो एगो कहानी याद आयल छै हमहु एक बार मछली खैले रहली खाय में तऽ उ बड़ा टेस्टी लागे छै लेकिन खााय खाय मे मुहे में अटक गेल कांटा आब नी लन न छै तक का कयली बादमे पानी पीली पानि पी पियई चाउर चुड़ा सब फांकली तब जाक पेट मे गेल काँटा मुँह में अटकल ई नीमन बात नहि छै एस से हमर शरीर के हानि हो सकल ह इहे ल हमरा मछली तनिको नीक नहि लागै छै
से तऽ अहाँ हँ बड्ड बात कयली लेकिन अहाँके झिँगा मछली केना लागै छै अहाँ जनैत छी खयलै छी कहियो
झिंगा मछली तऽ हमरा के न नीक लगे छै हमरा मछलीे न नीक लगे छै ओहो तरा पेटी तरा ठीक लागेला खाय मे काकि ओहिमे काँटा न हो गेलेला जाहिमे काँटा रहल ओ मछली हम न खाय छैमे हमरा नफरत बा उसभ मछली
से तऽ अहाँ बात
ओ
पीस मूड़ा मे का नीक लागै छै नहि तऽ ई से अहाँके कहयली झीङ्गाके मछलीके कचरी हमरा बड्ड पसन्द छै दालि भात पे झी्गाके कचरी मिल जायत बड्ड नीक लागै छै
अहाँके झिंगा मछली के कचरी एकरा रेसिपी बता सकली
बता तऽ सकै छी बता तऽ सकै छी अहााँके बनाबे के छै के।
हँ अगर अहाँके बता देम झिंगा मछली के कचरी के रेसिपी त हम आज रात के बनाय के कोशिश करै छे कि आखिर कैसे। लागे ल छी हम मछली के कथि अगर खइलक से हमरा नीक लागे छै तब हम हफ्ता मे दू दिन जरूर खााय छी
अहाँ जे खााय छी ता हमरा बड्ड नीक लागै छै। अहाँके हम एक के बारेमे जरूर बतायब ओहिमे तऽ कैंटो नहि होइ छै जे अहाँके डर बाटे कोइ चीजके झीङ्गा मछलीके लेल हे जैसे कुछो के कचरी बनाय छै ने ते ओ में प्याज ने पड़ै छै ओमे सरसों त ओ लहसुन इहे सबके पीसके बेसन रखके आ इएहे सब से मिला के य छानि दियऔ बड नीक लागे अहाँके लीची केना लगै छै खायमे ह
ई तऽ हमरा बहुत ब बढ़िया नीक लागे छै देखे में एकदम लाल लाल हो गेल आ अन्दर से खााय में बड़ा मीठ लागे छै हमरा तऽ लीची बड़ा बढ़िया लागे छै अहाँके लीची
हमरो बहुत बढ़ियां लागे छै जे अहाँके कहली ने कि अभी तऽ गर्मी के दिन छै तऽ लीची अहंहाँ अहाँके लीची आम मे कोन ज्यादा लीची की आम
हमरा तऽ दुनू नीक लागे छै खाय में लीचियो खााय में बड़ा अच्छा लागेला आमो खााय में बड़ा अच्छा लागे छै लेकिन दुनू में सबस ज्यादा अच्छा हमरा आम लागे छै अहाँ के लीची पसन्द छै की आम
हमरो जेयस कहली कि हमरा तऽ लीचीसँ ज्यादा आमे पसन्द आ लीची तैका सेहत के लिए खराबो छै जे अहाँ खाली पेट लीची खाय लेब तऽ जे पेटमे दर्द उखरि सेत अहें बुझ जे छी
ई तऽ बात सहिए कहल जाइ छै आर सब कहल जा परिवार सब कैसन छै ठीक छै नु
सब बड्ड नीक छै भगवानके दया से अहाँ बताओल जाउ अहाँ के की समाचार छै अहाँके साग सबजीमे कि की पसन्द छै
हमरा तऽ सब्जी मे उहे आलू के सब्जी आ मटर पनीर के सब्जी इहे सब नीक लागे छै भिंडी के सब्जी अहाँ के करेला के सब्जी नीक लागे छै
ह नहि हमरा तऽ से कहली अहाँके क आदमी के तऽ टेस्ट तऽ दिन पर दिन बदलिते जाइ छै पहिले तऽ हम करैला तऽ तनिको छुते नहि रहलिए लेकिन ओकरा बादमे हम तऽ तनिका मनिका रोटी के जोड़े करैला के भुज जिया गरम गरम नीक लागै रहलक लेकिन ओतेक जे कहब ओते हमरा पसन्द न छै करैला अहाँके परवल करैला इसभके भरुआ केना लागै छै।
के जूस हमरा बहुते नीक लागे छै ई बड़ा फायदामन्द हो गेल करैला के जूस हमनी के पिये के चाही काहेकि करैला के जूस हमेशा फायदा करे छै एहिसे पेट पूरा साफ पज अहाँके करैेल के जूस नीमन लागेला
हम तऽ कहियौ करैलाके जूस नहि पी ले छी अहाँ केना पी लेली करैलाके जूस से हम सोचै छी
करैलााक के जूस देख पियए मे बड़ा कड़बा लागै छै लेकिन ओ शरीर ल फायदेमन्द होके ल अहाँ कहू क कलहे से आह करला के जूस पी के देखै छै पी एम कलेस करैला के जूस
सेज एतऽ नहि हयत जे अहाँ कहली कि करैलाके जूस पियौ हमरासँ तऽ ई नहि भऽ सकल अइ हम से सोचैत छी कि करैलाक के जूस हम बनायब तऽ बनायब आब आ ओकरा पियब क से पहिले ओ तऽ एतेक करबऽ लगै छै कि से बताउ
ओकरा ब तिका मीठ मे कुछ होय न अहाँके पास चीनी चाहे नारियल तऽ खा ले छै बारह करैला के जूस शरीर ल फायदा करेले से पूरा पेट साफ हो जेल त शरीर बनल रहल करैला के जूस सब आदमी के पियएके चाही।
ठीक बा हमरा सभके काम आबि गेल हए हम अहाँसँ बादमे बात करै छी ठीक बा रखै छी
आहाँ से बात कर